हेलो केहन छीक अहाँ बहुत दिन बाद फोन कलियौ आवाज सुनयके लगैत अछि जे बहुत थकल छी सभ ठीक अछि ने स्वास्थ्य ठीक चलि रहल अछि कि नहि
हँ भााय ठीक तऽ छी मुदा किछु दिन मे शरीर कमजोर लागैत अछि दिन भरि आलस्य रहैत अछि काम करबाक मन नहि करैत अछि राते मे नींद सेहो ठीक से नहि आबैत अछि एहि कारण बहुत परेशान छी
रातिमे नीन्द सेहो ठीकसँ नहिही आबैत अछि एहि कारण बहुत परेशान छी। इ ठीक बात नहि अछि जहाँ अपन स्वास्थ्य पर ध्यान नही देल रहल छी दिन भरि मोबाइल आ काज मे लागल रहैत होइ समय पर भोजन आ विश्राम बहुत जरूर होइत अछि नहि तऽ शरीर दबाब दैत अछि।
बिल। बिल्कुल सही कह ललू हम तऽ राति भर मोबाइल चलाबैत रहै छी वीडियो देखैत देखैत समय पता न। चलि अस।
एहि कारण
तबो ब। दू बजे राति तक जागल रहै छी भोरे मे फेर जल्दी उठी काज पर चली जाय छी
एहि कारण शरीर टूटि रहल अछि कम नींद शरीर लेल बहुत हानिकारक होइत अछि दिमाग सेहो कमजोर होय लगैत अछि मानसिक तनाव बढ़ि जाइत अछि ते समय पर सूत- नाहि बहुत जरूरी अछि
हँ भई अब हमरा एहसास होइत अछि दिन भरि चिड़चिड़ा अपन रह। छोटे छोटे बात पर क्रोध आबि जाइत कतबो बेर काज मे मन नहि लागैत अछि लागैत अछि शरीर थाकि गेल अछि
अ डॉक्टर लग देखेलहुँ कि नहि एन समस्याके हल्का नहि लेबाक चाही समयपर इलाज बहुत जरूरी अछि नहि तऽ समस्या बढ़ि सकैत अछि।
नीक नहि।
हँ डॉक्टर लग गेल रही ओहे कहने छह जे तनाव बहुत अछि खान पान सेहो ठीक नही अछि नीद पूरा नही होइत अछि एकर कारण शरीर। कमजोर भज रहल छी।
डॉक्टर बिल्कुल सही कहल छै अ आइ काल्हि अधिकांश लोक एहि समस्यामे गुजरल रहैत छथिन मोबाइल आ सोशल मीडिया मानसिक शान्ति खत्म कहि रहल लोक रात भर जागैत अछि। शरीर के आराम। बैठैत।
हम सच कहैत छी मोबाइल बहुत नुकसान पहुँचा रहल अछि मुदा एकदा एतेक भए गेल अछि जे छोड़ना ह कठिन लगैत ह। फोन हाथमे नहि रहैत तऽ बेचैनी लगैत अछि हरदम स्क्रीन देखबक मन करैत अछि ई आदत खराब भए गेल अछि
हूँ धीरे धीरे आदत बदलैत छी एकदम से सब छोड़नाइ जरूर नहि बस समय सीमित करू रातिमे जल्दी मोबाइल रोज गरबा।
हेलो। हेलो। तोर आवाज न आबत अछि तू अपना मोबाइल के डैशबोर्ड चेक करैत अछि अच्छा से।
हेलो
हलू।
हँ।
तब बओ तऽ छ।
आ हँ अब हम एहिही बात पर ध्यान देब रातिमे कम मोबाइल चलायब समय पर सुतबाक कोशिश करब भोरमे जल्दी उठब साथ स्वास्थ्य सुधारेमे लागत
भोरे मे टहलल न बहुत लाभदायक होइत अछि शुद्ध हवा शरीर लेल अमृत समान अछि मन सेहो प्रसन्न रहैत अछि टहलल स शरीर स कर बन छै दिन भरि ऊर्जा रहता छै।
कल ओ।